नमस्कार।
आइ हम एखन विषय पर चर्चा कर के चाही जे वर्तमान समय मे बहुत तेजी से दुनिया के बदलि रहल छै। आब भविष्य में मानव जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़त। हम कृत्रिम बुद्धिमता अर्थात ए आई पर गप करय चाहे छी।
हँ ई बहुत रोचक विषय चुनले हो वास्तव मे ए आब आब केवल वैज्ञानिक प्रयोगशाला धरि सीमित नहि रहल। बल्कि आम लोकक दैनिक जीवनक हिस्सा बनय लागत छै।
बिलकुल कली हम देखलियौ जे लोक मोबाइल कम्प्यूटर आ विभिन्न डिजिटल सेवा मे ए आ आधारित सुविधा उपयोग कर रहल ह तऽ बहुत लोक एखन धरी एकर वास्तविक क्षमतँ परिचित नहि छथि।
हँ ए आय मूल रूपसँ एहन तकनीक छै जे म मशीन के सिखबाक जानकारी विश्लेषण करबाक आ किछु हद तक निर्णय लेबाक प्रदान करैत छै।
हमरा लगैत छै जे आने बालक समय मे ए आइ शिक्षा स्वास्थ कृषि उद्योग आब वैज्ञानिक शोध सब क्षेत्र में क्रानं्ति परिवर्तन आनलक।
बिल्कुल। उदाहरणक लेल डॉक्टरसभ बीमारीक पहचान उमे ए आई के सहायक ले रहल छथि। जाहिसँ निदान अधिक तेज आ सटीक भए रहल छैय।
कली हम एक लेख पढ़लु जाहि में लिखल छल जे भविष्य में इह आधारित प्रणाली खेती मे सही उपयोग होय जहि से किसान मौसम मिटी या फसलक बारेमे बेहतर निर्णय लए सकत।
ई बहुत महत्वपूर्ण विकास होइत। विशेष रूपसँ भारत जेकरा कृषि प्रधान देश लेल छै। तऽ तकनीक बहुत लाभदायक साबित भेएल सकैत छै।
हमरा लगैत छै जे शिक्षा क्षेत्र मे सेहो ए आइ विद्यार्थी सबके व्यक्तिगत रूपसँ सिखबाक अवसर प्रदान करत्त। जहाँ से पढ़ाइ आओर प्रभावित भए सकत।
सहि कहि ले प्रत्येक विद्यार्थी अलग गतिसँ सीखैत छै। आ ए आइ एहि अन्तर केओ समझी के सहायक केओ सकैत छै।
कल्हिए हम सोचै छलहुँ जे ए आइ से बहुत काज आसान बहि जाय मुदा किछु लोक एहि चिन्ता करैत छथि जे एहि कारण रोजगार पर प्रभाव पड़ि सकैत छै।
हँ ई एक महत्वपूर्ण प्रश्न छै। किछु परम्परागत रोजगार प्रभावी भऽ सकैत छै। मुदा संगति सङ्ग नव प्रकारक रोजगार आ कौशलक मांग सेहो उत्पन्न होयत।
हमरा लगैत छै जे भविष्यमे सबसँ मूल्यवान व्यक्ति ओ होइत छै जे तकनीक से डरबाक बजाय ओकर उपयोग सिखत।
बिलकुल इतिहास गवाह छै जे प्रत्येक तकनीकी क्रान्ति सङ्ग नवा अवसर सेहो लाबच छै।
कल कल ही हम एक विशेषज्ञ विचार पढ़लु जे कहे छला ए आइ मानव बुद्धिक स्थान नहि लेत बल्कि मानव बुद्धिक क्षमता के बढ़ावत।
ई बहुत संतुलित विचार छै। तकनीकके उद्देश्य मनुष्य सहायता करब अयबाक चाही प्रतिष्ठान नहि।
सच कहू त ए आई केवल तकनीकी विषय न बल्कि सामाजिक आर्थिक आ नैतिक विषय सेहो छै।
बहुत नीक चर्चा भेल हँ। एहि विषयक गहराइ बहुत पैघ छै। जतेक सीखब ओतेक नवा प्रश्न आ नवा संभावना सामने आयत। हेलो
हेलो
कब अलै?
हमरा विश्वास छै जे ए आइ भविष्यक दुनिया के परिभाषित करबाक सबस महत्वपूर्ण त तकनीक सबमे से एक बनत।
सही कले आनेवाला देशक सम्भवतः ए आइ के देशक कहल जाइत।
तखन अगली बेर हम ए आई के इतिहास वर्तमान उपयोग आ भविष्यक सम्भावना पर आओर विस्तार से चर्चा करब।
बिलकुल। ए आइ कऽ इतिहास आ विकासक यात्रा स्वयंमे बहुत रोचक छै। आज जे तकनीक हमरा हमर सम्भव केओ उद्भव लगैत छै ओकर आधार के उद्येसक पहिने राखल गेल छै।
हँ काली हम पढ़ै छलु जे वैज्ञानिक सबक अ सपना बहुत पहिने से रहल आन मशीन बनावल जाय जे मनुष्यक जेका सोचि सकै। सीखि सकै आओ समस्या समाधान करि सकै।
सही कैले प्रारम्भिक समय मे ई केवल एक कल्पना जेकब लगैत छै। मुद्दा धीरे-धीरे कम्प्यूटर विज्ञानक विषयक सँ ई अपना विस्तार वास्तविकतामे बदलय लागत।
हमरा लागे छै जे कम्प्यूटरक शक्ति बढ़वा आ विशाल मात्रा में जानकारी उपलब्ध भेलाक बाद ए आई के विकास बहुत तेज भए गेल।
बिल्कुल मशीन जेतक अधिक जानकारीसँ सीखैत गेल ओ ओकर क्षमता सेहो ओतक बढ़ैत गेल।
कलि हम एक वृत चित्र देखै छलु जाहिमे देखाओल गेल छै ए आइ आप चित्र बनाबे भाषा बुझबे आवाज पहचाने आ जटिल गणना करे मे सक्षम भए गेल छै।
हँ आई विकास एखन शुरुआत मात्र मानल जा रहल छै। आने वला समयमे एकर क्षमता आरो बढ़ी सके छै।
हमरा लगैत छै जे स्वास्थ्य क्षेत्रमे ऐ आई के प्रभाव सभसँ बेसी देखबाक लेल भेटत। कियाकि बीमारीक प्रारम्भिक पहचान से लाखो जीवन बचाओल जा सकैत छै।
बिलकुल जतेक जल्दी बीमारी पकड़ल छै जाइत ओतेक प्रभावी उपचार सम्भव होयत।
कल्हि हम पढ़लूओ जे वैज्ञानिक ए आई के उपयोग नवी दवाइ खोजबाक प्रक्रिया तेज बाक करबाक लेल सेहो कए रहल छथि।
ई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि छै। किएकि परम्परागत रूपसँ दवाइ विकसित करब मे बहुत समय आ संसाधन लगैत छल।
हमरा लागे छै जे शिक्षा क्षेत्र में एक आइ एकटा व्यक्तिगत शिक्षक जेकां भूमिका निभा सक कै छै जे प्रत्येक विद्या विद्यार्थीक कमजोरी आ ताकत के बुझि सकै।
सही बात एहिसँ पढ़ाइ अधिक प्रभावी रोचक आ सुलभ बनि सकैत छै।
सच कहू तऽ ए आइ के सबसे रोचक प्रश्न ई लगैत छै जे मशीन अनुभव से सीखि सकैत छै। आ समयक संघ अपन प्रदर्शन सुधारी सकैत छै।
हँ आ ई क्षमता एकर परम्परागत कम्प्यूटर कार्यक्रमसँ लगत बनेबैत छै।
कली हम सोचै छलहु जे भविष्यमे शायद एहन रोबोट बनि जाइ जे घरक बहुत काज स्वयं कै सकैत।
बिलकुल संभव छै घर अस्पताल उद्योग आ अंतरिक्ष शोध सब क्षेत्र मे बुद्धिमान रोबोटक उपलब्ध बढ़ि सकैत छै।
मुदा हमरा लागै छै जे एतेक शक्तिशाली तकनीकक संत नतिक प्रश्न सेहो उठत। जेका गोपनीयता सुरक्षा आर निर्णायक जिम्मेदारी
सही कहैले तकनीक तकनीकी प्रगतिक संग नैतिक सोचक विकास सेहो आवश्यक छै। नै त ओ समस्या उत्पन्न भै सकैत छै।
हमरा विश्वास छै जे भविष्यक दुनिआँमे केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहि होयत बल्कि रचनात्मक नेतृत्व आ मानवीय संवेदना सेहो महत्वपूर्ण रहत।
बिलकुल मशीन गणना केओ सकेत छै। मुदा करुण कल्पना आ मानविक भावना एखनहूँ मनुष्यक सभसँ पैघ शक्ति छै
बहुत नीकसे चलि रहल छै ए आइके विषय पर जतेक विचार करैत छी ओतेक एहसास होइ छै जे इ केवल तकनीक नहि बल्कि मानव सभ्यताक अगली अध्याय हो सकैत छैै
हाँ आने वाला समयमे एआइ समाज अर्थव्यवस्था शिक्षा आ ज्ञान सब क्षेत्रके ओ गहराइसँ प्रभावित करत
हमरा लगैत छै जे युवा पीढ़ीके एखन से एआइ एतकनीक आ डिजिटल कौशल सिखबाक तैयारी शुरूकै देबाक चाही
बिल्कुल जे लोक समय रहैत नई तकनीक सिख सीख लेैत भविष्यमे ओ सम्भव बेसी अबसरक लाभ उठा सकैथ
ए आइके भविष्य पर विचार करैत करैत हमरा लगैत छै जे आने वाला समयमे बहुत काज एहन होइत जे आज केवल मनुष्य करैत अछि मुदा भविष्यमे मशीन सेहो ओहिमे सहायता करत
बिल्कुल सही कहैले इतिहास देखल जाइ ते ओ प्रत्येक तकनीक क्रान्तिसँ काज करबाक तरीका बदलैत छथि हाँ एआइ सेहो ओहिना एकटा पैघ परिवर्तन लाबि सकैत छै
काल्हि हम रिकोड रिपोर्ट पढ़ै छलहूँ जाहिमे कहल गेल छैल जे डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक आ वैज्ञानिक सब एआइके सहयोग सऽ बेसी प्रभावी ढंग से काज करि सकैत
हाँ एआइके उद्देश्य मनुष्यके ओ हटेनाइ नहि बल्कि ओकर क्षमताके ओ बढ़ेनाइ होकबाक चाही
हमरा लगै छै जे अंतरिक शोधमे सेहो एआई बहुत पैघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएत कियाकि दूर ग्रह आ अंतरिक्ष मिशनपे मशीन सहायता बहुत उपयोगी होइ छै
बिल्कुल जतेक दूर मशीन जाइत ओतेक बुद्धिमान प्रणालीक व्यवस्था बढ़त
काल्हि हम एक वैज्ञानिक विचार पढ़लूँजे कहैत छलाह जे एआइ भविष्यमे एहन समस्या सबक समधान खोजी सकै छै जाहि पर मनुष्य दर्शकों से काज करि रहल अछि
ई सम्भव छै विशाल मात्रामे जानकारीक विश्लेषण करबाक क्षमता एआइके ओ विशेष बनबैत छै
मुदा हमरा एक प्रश्न सेहो उठे छै जे एआइ बहुत बेसी शक्तिशाली भय जाएत तऽ एकर नियन्त्रण केना सुनिश्चित कैएल जाएत
ई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छै एहि कारण दुनिया भर में वैज्ञानिक सरकार आब विशेषज्ञ सब ए आइ सुरक्षा पर विशेष ध्यान देउ रहल छथि
हमरा लगैत छै जे तकनीकी विकासक संग नैतिक नियम आ कानून सेहो विकसि सित होयबाक चाही
सही कहले जँ नियम स्पष्ट नहि रहतौ शक्तिशाली तकनीकीक लगत उपयोगक सम्भावना बढ़ि सकैत छै
काल्हि हम सोचे छलहुँ जे भविष्य विद्यालय में बच्चा सब केवल किताब नहि पढ़त बल्कि ए आइ आधारित प्रणाली से व्यकिगत मार्गदर्शक सेहो प्राप्त करत
बिलकुल प्रत्येक विद्यार्थी अपन गति आ क्षमता अनुसार सीखि सकत जाहि सँ शिक्षा अधिक प्रभावी बनि सकैत छै
हमरा लगत छै जे ए आइ युग में सबस महत्वपूर्ण कौशल होइत सिखैत रहबाक क्षमता कियाकि तकनीक लगातार बदलैत रहत
हँ जे व्यक्ति जीवन भर सिखैत रहत ओ भविष्य्यक परिवर्तन सँ डरबाक बजाय ओकर लाभ उठाय सकत
सच कहू तऽ ए आइ